हेलो हँ दीदी गोड़ लगई छी।
खूब सुहागवती पुत्रव जुड़ैल रहू, ठीक छी? हँ, ठीक छी अहाॅं ठीक छियै? हँ ठीक छीियै अहाँसभ । की कर छी ।
करै छै बाबूजी । किछो नहि करै छी बैसल छी बाबूजी खाना खाइ छथिन।
अपने नहयेलहुँ ।
हँ हमसभ नहेलहुँ ।
पूजा भऽ गेलै ।
हँ पूजा भऽ गेलै अष्टमी छै ने तऽ हम व्रत करै छियै अष्टमी । अ । त त बरे है ।
तऽ अ पूजा केलहुँ । भगवतीीक के।
हँ भगवती के गौरी दुर्गा जी के व्रत छै । हनके बात खेला ।
के भगवती कतय के छथि ।
हमर सबके भगवती छथिन अहाँके जामसममे देख । हिनकर वहां के पूजा होइ छै । खन हमस जत अखन गाँव मे रहे छीियै ने त ओत पूजा होय छै प्लेट में हमस पूजा करे छियै लेकिन जेना हमरा सबके मूड़न हेतेनि बौआ सब के उपनयन हेतनि बौआ सबके के जेना। बिियाह हो के आबै छथिन तऽ दुरागमन के बाद ओतौ अहाँके जमसम मे जााक गोर लागल जाइ छ भगवती के।
अच्छा उत्तजा । क मूड़न होइ छनि ।
बहुत नीक मुूड़नसभ होइ छनि ।
अच्छा ।
नूड़न उपनयन सभटा ओतहि होइ छै ओतहि अहाँके कनिके दूरके बाद उगनो महादेव छथि ।
तखन तऽ बढ़िआं छै । सबस चलि जत है बूगना महादेव लऽ । उगनो महादेव के दर्शन। सन्द भऽ जाइत।
हँ जिनका अपने सब भवानीपुर मे उगना महादेव। छथि ।
हँ ।
ओतहिो चलि जाइत छी दर्शन कऽ लैत छी। ओतो अहाँ के बड नीक य यहा के इनार। सबै छै इनार मे अहाँके जाली लागल छै। मतलब बच्चा सब -के गिरे वाला। लाने जेब ओता बच्चा सब गिर जाय छै ना।
अच्छा।
अ जकरा अपना सब कहै छीये इनार, त उहो लागल रहै छै, लेकिन
तहन तऽ एक नम्बर लगैत हेतै ओ अहाँके जाली लाबैत हेते जे बच्चा सभके खोसेके डर नहि होइत हेतै। ।
टी ने अन्दर मे यो उम्म रस्सी लगा के ओय से लोग घीचे छै ना। पेएन जाल जकरा तऽ ओय से घींचू आ फेर अहाँ के ओकरा रहै छै ओकरा बन्द क दियौ, अहाँ के ब च्चा सबके गिरे के एक र ती डर ने, बहुत नीक छै सुविधा सब बहुत नीक एतना ही मंदिर सुन दर भव्य सुन्दर मन्दिर छथि, भगवा
लैन हय उगना मे।
नै पोखर ते उगना मे नै सुखाएल छलैथ।
हाँ एक बेर सुखा हम सब जे गेल छ एलौ तऽ ओय मे अहाँ के मेएट कोराय छलै पोख एर मे। तऽ हुनका अहाँ के कक्का के कहलियै। जे यौ ई ते पोखेएर सु खा गेल छैन ते कहल खिन हाँ बड रौद रहै छैन। जे मे पेएन सब नै होय छलाए, तऽ ओहाए मे मेएट कोराय छलाए, एकेटा इनारेटा मे जल छ लाए। पेएन नै ते पोखरो मे पेएन एक चुरखो हाँ हमहु गेल जी।
कते सुन्दर छथिन मन्दिर, भब सुन्दर छथिन, सीढ़ी से नीचा उतरू भगवान छथिन महादेवों खड़ा
हाँ। ह
हमरा सामना मे मैया पार्वती, गणेश जी सेहो छथिन, बहुत सुन्दर मन्दिर छथिन।
एतेक ने हेजम सब मे अहाँ सब के भगवती छैथ।
हाँ जमसम मे हमर सबके भगवती छथिन तऽ ओतेये अहाँ के जमसम मे भगवती छथिन तऽ ओतेये अहाँ के दुर्गा पूजा सेहो होय छैन।
लगे मे।
हाँ लगे मे बहुत नीक मंदिर अ बहुत नीक सजावट सब होय या दुर्गा पूजा मे। बहुत लग मे छथि, लेकिन हमर सब के हम सब ते रहै नै छी, हमर सब के भगवती एता छैथ, कुल देवता छैथ।
हां बौउआ सबके मुड़न होय के आएत। तऽ छागरो सब पड़ैत अय।
पहिने पड़ै छला, लेकिन आब अहाँ के कहलखिन सब जे लड्डुए के बदला मे दिहा।
भीड़ होएत हेतै तै दुआरे मुन परेशान हो
तऽ आब लड्डू सब पड़े या।
लेकिन जे जिनका सबके कोबला हेतैन छागर तब पर फेर केना पड़ैत हे
तऽ ओहो मे माँ कहलखिन जे पड़ै छै, जेना हमर बौउआ सब के बा भेलैन अहाँ के जनौऊ। तऽ हुनकर सकै कोबला के छैन पैसा राखा, पैसा छैन राखा। तऽ अहाँ के जहन उपलैन ओएब गांव मे हेते ना तऽ उहाए मे अहाँ के पैसा फेट के आ ओहाए मे अहाँ के छागर सब दऽ के भगवान के प पड़तैन।
अच्छा तहन तऽ बढ़ियाँ बात कहलौ अहाँ के।
लेकिन अहाँ के भगवान के हुनकर नियम से पैसा राएख दियौ। पैसा रा खल जाय छै। तबे ते अहाँ के एक चंगेरा लड्डू उसरैग लियौ भगवती के उपलैन समय। जकरा पीछा छगड़ा धुड़कै छियै ते मे लड
हाँ।
तऽ उपनेने मे चढ़ैत हेतै, जिनकर सबके कोबला हे
हाँ-हाँ-हाँ-हाँ उपलैन मे चढ़े छै। उपनैन मे चढ़ै छैन, हमरा सब के अहाँ के ब्रह्म बाबा स्थान सेहो चढ़ै छैन। हमरा सबके ब्रह्म बाबा छथिन तऽ ओतो, हाँ। छागर चढ़ै छै।
ब्रह्म बाबा ते बड़ जग जननी छथिन।
बड कहै छथिन जे उम्म मां से जे पहिले के जमाना मे जेमे पर्वत सब अहाँ के अथी कऽ केऽ आनने छथिन ब्रह्म ब्रह्म बाबा के। के फाएड़ के ओय मे खून निकैल के अहाँ के बहुत मतलब पूजा-पाठ, नियम-निष्ठा बहुत अथी भऽ के आएल छथिन।
ह्म्म, पहिले कहै छलखिन नै हम हाँ सॉस सब हमर कहै छलखिन। जे जेना अहाँ के बाहरब बाजल राए त, ते कहा दूना हाथ मे लऽ कऽ ढकना मे उ आएग लहर दैत अबै या, ल के जाएत रहय छैथ तरबा पर अ एगदम फोफो-फोफो कर के मां सब अवाज पहिले ई सुनी छलखिन हय, छन- छन ओता स ब्रह्म बाबा स्थान स आ अहाँ के ओ ई भैरव बाबा स्थान तक एकटा भैरव बाबा छथिन स्थान ओ ओतो तक कहादन घुम के अबे छलखिन, पु पूरा गाम घुम लै छल खिन अय। आ घुम कऽ माँ सब कहांदन एक नीन्द जे टूट जाय छलैन। कहै छल बच्चा सब जे उठै छलैन तऽ कहै छलैन माँ छम-छम की करैया तऽ कहै छै ते ना सुत रहु, किछ नै करैया, ओय पर ब्रह्म बाबा जाय छथिन। गाम देखै छथिन ब्रह्म बाबा हाँ-हाँ सौंसे गाम के र क्षा उहाए ब्रह्म बाबा बड श
ह्म्म-ह्म्म अखनो करै छथिन आ उहाए भगवान के सब पड़े छथि।
हाँ।
तऽ उहाए दुआरे अहाँ के बहुत कोबला अहाँ के हाएत। त अहूँ सबके भगवती छैथ ओतैये घरे की कतौ दोसर ठाम छैथ।
हाँ-हाँ हमरो सब के दूस दूरे के छथिन भगव दूरे के छथिन, अ पन घर मे उदिष्ट पूजा नै होयया, उदिष्ट पूजा करै छियेन खाली। ह्म्म एनाहे ते कोई लोखो के भगवती बड्ड नामी। भगवती जे छथिन कोय ला के ओहो बड नामी छैथ।
ता हमु सब मेकअप।
हाँ-हाँ। हाँ। कहै छथिन भगवती सब कोई ला के भगवती के कहै छै। ती। जहाँ जे अन्दर से, दिल से त मांगबै एकटा पण्डा छथिन ओ पंडा अहाँ के दिल से मेंग मेंग क अ उ आचर मे फूल दऽ दय छ थिन आ फेर अहाँ के खुशी भऽ जाय छथिन, उ आदमी उ अहाँ के घुर के वापस अबै छथिन, लेकिन खुशी से अबै छथिन। फेर हुनका जाय के इच्छा होय छैन, ओय स्थान पर जाय ती मुनकामना पुन क दै छथिन।
आ हाँ स सुनै छियै बहुत ना हमु सोचनाय छियै जे हमहूँ जेबै ने भगवती कोयला के भगवती, हमहुँ कहलियै हिनका जे हमरो कनि लेना चला।
जाएब एक बेर अहूँ के मोनकामना पूर्ण भऽ जाएत, जाएब एक बेर कनिया अहूँ। जे मुन मे से कहबैन। कोयला के भगवती हाँ। फलहारी सब किछ केलौ कि नै।
नै केलौ अखन फलाहरी आब जाय छी बाबू
हाँ शरबत-तरबत पी लेब।
छै।
ह्म्म।
हाँ-हाँ सहाए करबै, कामो छै ना खाना मे फलहारी सब बहुत छै।
हाँ की सब खाना बनैने छली।
खाना हम बनैने छलौ अहाँ के क टी सी कटहर के सब्जी भात, करेला के भुजिया और अहाँ के रोटी, आलू के चोखा, दाएल।
बहुते चीज बनल छलै अहाँ के।
हाँ बहुत चीज बनल छला। कनि बौउआ सब छथिन ते सब सब रंग के पसन्द के कनि बार खाना खा चाहै छथिन ते ओहनाही बैन जाय छै, कियो कहतै ते हम टी सी कटहर नै खाएब, कियो कहतै ते हम दाल नै खाएब, कियो कहतै ते हम भुजिया नै सब चोखा खाएब ते से भऽ जाय छै।
हां।
तै के दुआरे उहाए सब बनै या। सबके सब कनि पेलवार पैग रहै छै तऽ सब रंगके पसन्द के भ जाय छै ने।
हाँ बहुत।
तै दुआरे।
बहुत रंग के भऽ जाय छै। आक हाँ हमु सब खेलौ हेँ अखने। तऽ कहलियै एक बेर बात कऽ लै छियै अपने सँ बहुत दिन भऽ गेल।
हां।
तऽ कने बात चीत कऽ लै छी केना की कैलौ नै कैलौ। आर काएल खुना हल्ला किया होय छला अहाँ के उम्हर जेना लगै छले कियो पड़ोसी मे हल्ला करै छले बहुते।
हाँ उ होय छै, अहाँ के गाँव घर मे बुझै नै छी यै उम्हर ह तम उमहर इ कांव कु होते रहे छै, कियो बकरी ककरो चैल गेल त घास खा लेलक, कि उहाए सब मे होएत रहे छै। गाँव घर मे बड होएत रहै छै।
तूर जे रहै छथिन ना ओ कनि बेसी करै छै। ब च्चा आ बूढ़ जे भेलैथ से एके रंग भऽ गेलैथ।
बेसी काल एके रंग होय छै, गाँव घर बुझै नै छियै, गाँव घर मे अहाँ के झगड़ा झाँटी होयते रहत।
हाँ।
हमर आम लऽ लेलक, त हमर कटहर तोड़ लेलक, हमर ई कऽ लेलक।
हाँ-हाँ। साएह सब लै होय छै।
हाँ उहो सब
सासु मां खेली।
छै तऽ
सासु माँ नै खेली। एं।
करैला के भरुवा अहाँ केना बनाबै छियै।
करैला के भरुवा हम बनबे छी अहाँके ओ करैला के काटि लेल ना
अच्छा।
कूकर मे सीटी लगा देलहुँ पहिले तऽ लोक लोहिया सभमे लगबै छलै लेकिन एखन टेम के अभाव दुआरे प्रेशर कूकर मे सीटी लगा दैत छैय। आव व्याह सेरसों मिरचाई पे
अच्छा
कहियौ बहुत लोक
बहुत लोक अहाँके करत अथि से उबालिके बदलामे अहाँके तेलेमे नून हल्दी सब दऽ कऽ सेक देत।